ह चलै तऽ चीबू कंगे ऐ बै ना चीबू कंगे अले यार चीबू ओ पढ़ाया ओ बनाओ चीबू नंदे नंदे उल्टी हो गयी हैं ए मौसी कहतों तुमरा य सिर आओ ई लोंडवैं लग जावै हा बेता आ
बाल्टीमे बैठ गये हेलो
हँ जमीन त
हेलो
जीजा बोला गे मोसी कि मिला मिला
ओ
गिरजो
संध्या चला रहि है फोन
ह
हेलो
हाँ
सं जी तुम्हारे नाम से कॉल आई संध्या ने उठाइ कॉल फिर
हेलो
हँ
कभी दिबरुओ चावल के ऑडर लेके आई
हँ
चॉकलेट लेगा ए दिबरु ए अभी
आओर नै भेजे
चुड़ा न दी चंडी आ ना अब ना खाबी
हमने मंगा लिया पहली एक
तऽ भेना
उ त खाय अभी अभी लेक आते हैं हम
पीज्जा कब खाएगा पीज्जा कब बनेगा सामको नै इनकि दुकान कब खुलै इनकी साम खुलै ना अच्छा
यौ डिलेवरी वाले भैया पागल हैं दोकानरा
चल बेटा दु बारा आएगी मन नै लगे हमारा बनना ने दू मने कोनो बला कोबै
हेलो
हेलो अली कैसा गुस्सा हो रहै कैसा उतभोतंग कर रहे हैं ल गुस्से हो जा बहुत जल्दी
हँ ओतना जी जी हम न ने हम ने चार पिज्जा ऑर्डर कर दिए
हँ
हेलो अच्छा उसक राधा कृष्ण मन्दिर प दिखाए जाादे है हमे
क बार आए भी तऽनाे ए रुपे कटके
दो सए र
हैेलो
आ र बाल अरे आ री बाल बाधं री अपने बाल खुलके
ई काला बैगन खा काला बैगन काला कलूटा बैंगन दुटा हरामी
अ य नकब नचा न घोटे नह गोटे हो छी घु त नहि
ह
अर थोड़े चावल दे दे यार पउसनी
भहुसर आ
बाबनसर आी बाबसर हेलो
जी कोन मार पस
इसकुल को जानलप चार्जिग पर लगा कर करलू काॅल स्कूल हो के फिर शाजी त ल
छ
जी डिलिवरी होआगा हेलो पार्सलआयगा अाज मार नेीली बोय
आ गे घर जाउ पार्सल ल आउ
जा रहे अही बाले भईया
अरो भैया हमे एना बना चाहिए
बाप रे
कि बता सो रात किन तक जीन्द गी बैठी मतलब सोरी सोच सोत कर र चला चार द ग न पैसेरफ हो जाइ इसमे इतनी घूममे आ री ह न ने पिछमे त घूममे तोरा फू हो जाएगी ह नसी रुकै सूट बनांगीसमे न आस्त लगकेै असल ल कफरीलवला फ्रॉक बना इस तरिके क बाग फल भरी जना डिलवरी बॉय क बनाली ऑर्डर
डिलिवरी बॉय त
ल शामगु भज अपना खा रहे द फर रोट खलिय
हाँ हँ सग कहथि ग काल क चंगला लेके जाओ मान जाउ
बी वसु क
पीज्जा भी ने ल हमर नाम को त न हमे कलगू चाहिए भैया
हेलो द बात दी द
हँ बाद वेध्या होना चाए अपने रोटी खाई ए थोड़ी देर पहिले हमी स बो तरह कराँगे फेर अभी नीच सवो करा
सिवू किनारे पर उबार किनारा ह नाजी मानी जी मानाजी ज गल दी गाल ही गाल य त मगा वगा कह
ल किसी काम केनाै बोल कही पता लेना हन ह न मंगाबना फालतू मे पाँच सौ मे मंगवाइ बे तऽ सद सद क ज पहिले मंगाई और क्या करी क क ज तू मला करबी बोली तीनो फ फोन मेर मलब कर लेगी और गुंजन जी कैसे हो कहाँ रहो कहाँ बिजी रहो फोन न करते रहो नी बात करर दबा दे त रह
हँ न आ सारा हाथ प